हँ । क कुछो नहि सखी बैठले छियै अखनी अहाँ अपन बताबू यहाँ की करै छियै ।
बस हमो बैसले छललना तऽ हम सोचलो। के एक बार गप कर लै छीय अप। अपन सखी से की हाल चाल अछि एक बार ले ले छी ।
हँ न । ठीके केलियै बढ़िएँ केलियै भना केलियै फोन । करना चाही ने । बीच मे करना चाही कभी -कभी याद करना चाही ने बड दिन बाद केलियै से किी यहाँ फोन ।
अ की करू सखी जानवे करै छै की आइ। आ कल चले छै गर्मी के छुट्टी बाल बच्चा सगे सब हम। ओझराल छियै कोनो ने कोनो हँ । कोनो ने कोनो । मााण्ड होते रहै छै आ एकठ। तऽ । त गर्मी छुट्टी खतमो भेल आब तऽ काल्हि परसोसँ ओ लोकके स्सकुलो खुलत तऽ । ओकर गर्मी छुट्टी। ्यटी मे जे नहि होइ छै भाय आब इ लोग के एतो रहे छै आइ कल् के स्कूल में । कि बच्चा सबके थोड़ी देै छै हॉलीडे। हम । वर्क ई सब तो रहे छै माय बाप के होमवर्क।
रहै छै ओ मोबाइल मे पर रहत मोबाइल अहाँ दियौ । मोबाइल पर बच्चा सब देख। खत बनाब।
हँ आ असगरेमे दियौ तऽ पाठ पढ़ाइ नहि हेतै सब रील्स। कार्टूने देख।
खतम कर दै छै ह नेटवर्क नई रहै छै काम करै छै। तब अपना सबके दिक्कत हो जाइ छै ।
बड़ दिक्कत । हो जाइ छै तऽ तखन की करै छियै। बच्चा सगे बैसु जे बच्चा सबके काज करबो आ फिर ओ सब के डिमां्ड पूरा।
दमार दिन कटि जाइ छै बहिन की करे बालो बच्चा मेन छै देख। देखियौ एखन तऽ ई छै ने जे कहै छै बाल बच्चाके बनााकऽ हम यहाँ दै छियै बादमे इसकुल जाइ छै बच्चाके बच्चा भरि दिना जे बनााकऽ दै छियै वएह ने खाएाकऽ रहै छै।
हँ हँ बस वही बात छै। अभी नया नया डिश ट्राई करे रहु आ बच्चा सब के खिलेते रहु। महंगाइत। ने बढ़ल अछि गैस कहै छै कि हम कमे नहि हो। पेट्रोल के दाम ओहने बढ़ल छै सब चीज।
सबकुछ बहिन कतौ न। कलियो घर मे नलो। देख रे बहिीन मेन जाने छिये पांच सए टका ले के लोग जाय रहे सखी त ढेरिक स समान हे रहे आब पां स टका ल के ज यहा मार्केट जेयबे त यहां के कुछो हत किछ। इछने हयत साग सब्जी लएके यहााँ घर।
हँ सही कहै छियै बहिन जाइ छियै से अभी। पाँ सए टक लाख। तऽ हमरा तऽ लागे छै कि पाँच केजी आलू पाँच। के जी प्याज आ एक दूठा हरियर सब्जी लै छै। बस ओ मे पैसा सब खत।
पैसा सब खतम हय से बहन बाल। बालो बच्चा के बजार निकलियो त बाल बचा के उतनेडिमांड रहे छै। मम्मी ई ले त आना मम्मी उल। ना नहि आनबे तऽ बाल बच्चा मुँह फुला लेत। अच्छा नहि लगै छै।
नहि लागे छै आ हमलोग के भी मन नहि माने छै। लगै छै किछु। चलू रोज रोज तो नहिये खिलबै छियै। कम से कम एको दू हँ सप्ताहमे। एक दिन निकलल तऽ।
किछो लए लै छियै हँ किछो लए लै छियै बाल बच्चाके पसन्द के चीज मोन नहि मानल जाइत छै ने केक। एनो छै आदमी के टाका पैसा रहे की नहि रहए। ओ बात के बात लेकिन मन नहि मानल जा छै। । चल कुछो लए ले छियै अपना कुछो सामान मे काटि। कए बच्चाक के ल लए लै छी।
लए लैत छियै आ ओकरामे देखियौ परवो त्यौहार रहैत छै देनो लेन रहैत छै सभकुछु करैके छै ओ। इतने इनकम छै आ खर्च।
खर्च पर खर्च पर खर्च खर्च पर खर्च बढ़ल जाइ छै। कोइ भी चीज भरि दिनमे कतनो किछो करिौ बहिन भरि दिनमे अहाँके नहियो किछो करबै तैयओ चारि सए पाँच सए टका भरि दिनमे खर्चा भएत। लोक आम लोक आमदनी। एक पैसा नहि खर्चातल क। करत ल लोक महिनस से मने जे।
जेतै सही बात छै देखि। यौ महिनामे एक दिन आबैत छै पैसा लेकिन पैसाे के रोज के छै अहाँके खर्चा।
रोज के खर्चा छै रोज के खर्चा छै। अपना आरके मिडिल क्लास के आदमी छियै केितना पैसा आबै छै ओ तऽ जानिते छियै।
अरे बाप रे कहियो ने महँंगाई तो लागे छै कि एकदम कंठ चढ़ल अछि अब तो लागे छै कि एकदम करेजा पे भार बनल रहे छै ई। अ जे। सुबभ उ। उठियो शाम सुतियो सब सब समय अहां के पैसे के खेल छै।
सब समय यहाँ पैसे खे। बेड पर पड़लो रहियो ने यहाँ के दिमाग पैसे खर्चे दिमाग पर नाचैत रहत। कि से ई चीज ह फलना केितना दय के छै चिलला कना। आमद ह ल योम। ड़रा के जे खर्चा ये अहाँ के हर हाल मे खर्चा हत। अदे। तनिटा भय गेले समय मौसम चेंज भय रहल छै ओहो मे तनिटा कनिटा कोनो परेशानी हयत। तऽ ओहोमे हजार पाँंच सए दू सए चारि सए पाँंच सए। त टुटपुंजिया दवाई यहाँ मेडिकल से। आ आनियो आ दवा ओतने महगा कोनो दवाय आदमी के ओहाए ने जारो बोखार एक रति लागे, सर्दियो कफ हाएत ते जैयौ मार्केट या दोकान जथी मेडिकल जैयौ त वहाँ पान सौ से नीचा के अहाँ के दवाय नै देत ओ।
आ जानै छियै सखी आय कल के तऽ बीमारियो रहै छै कि बज्जर खसल जे का रहै छै जे कि सोच अ हाँ ए ई घर के इलाज से ठीके नै भाएते, अहाँ केतनो कर लियौ घरेलू इलाज अ कुछु नै होय छै, जस के तस रहै लागे छै कि ओकरा मे असरे नहि होइ छै। छै आ जे दवा अंग्रेज। दवा मंगा कऽ।
ह्म्म आ तुरंत मे राहत भेट जाय छै तब ने लोग ब बालो बच्चा के देबै नै खायले ठीक, नै खायले चाहत, कहत ठीक होेबे ने करता है तो काहे खाएंगे। ठीक होता है इससे तुम देती है दूध, हल्दी अ फलना चिलना देती है तऽ
आ आय काल के बच्चा दूध कहाँ खायलै चाहे
छै ना दूधो जे देबै बहिन तऽ उ करत की कहत छाँक के दो। छकना से छाँक के दो। आ हम्मे यहाँ के तनटा खेएबै ते एक रती छाली नै रहत अ आ तो ते छौ उ पानी एहन कुनु अपन, अपन मे थोड़े ए उ माल अथी छै गाय, भैंस के दूध, उ ते आबे छै दै ले दूध केहेन रहे छै तेहने रहे छै, आदमी के देख लखिन ए अ फिर भी उ दूध मे ओय ढंग के नै रहे छै, उहो पर बाल बच्चा कहलक कि नहि छान के दो।
छान के दियौ जे जे कनि-मनि रहै छै कि कनि छाली मे ए रहत तनि पोषण आएल रेहा ते बच्चा सब पियत से नै अटकै छै।
कठं मे अटके छै आ कंठ मे अटकै छै, ह्म्म कहलक कि जे हम कहलौ रे बाबू हमलोग को मिलता नै हय। आ तोरा सबके बाबू रे सोहाय नै छौ, हाँ अ फूटानी छो सोहाय नै छौ तोरा सब
सबके हाँ सहिये कह की कर सकै छी आब हम सब माय। बात छी जब तक लेल ओय खीचे छी।
खिचाय छै की करबै आदमीे के बाल-बच्चा जे अनुसार रहत उ अनु सार यहाँ के झेलैये पर अपनो सब के रहे ने जेना माय-बाप करे रहे ने ओना झुक जाय रिहै, लेकिन आय काल के बाले बच्चा झुका दे
झुका दै छै सही बात कहलियै आ देखियौ ने हरियर सब्जी सभ खायत।
मजाल नहि छै किछु बना दियौ सब्जी किछो य सब। जी बना दियअ।
नै।
पूछत क्या बनाई हो? तब कह दियौ ने हम ई बनेलै या। आ से सब्जी जइयो आनै ल जे बच्चा के य नहि खायत नहि ताकत ने सब्जी ओ सब्जी जैयो। पचास रुपआ किलो यहाँ।
किलो छै हँ सही बात छै अब ई बेर तऽ सब्जियो। क्रट। नहि घटल छै वह तऽ देखे छियै बाजार जाइ छियै। तऽ माथे हाथ। ै छियै कि केना के आदमी के घर संसार चलत। से कहियौ तऽ।
एक एकटा सबब्जी अहाँ। एगो नौरी ले के चायो यहाँके आधा आधा किलो सब्जी लियो। किया दू से तीनगो सब्जीियो बस। पैसा खतम लोक मेन छै देखियो लोक पहिले रहे लोक बाड़ियो झाड़ी लोक के रहे तऽ ओमे लोकोग लगबे रहे लोक। आ। तऽ आब तऽ ई। छै ने लोकक।
नहि ओहो सब नहि छै आब तऽ सब तरफ देखियौ तऽ खाली ब। ंग बिल्िंग। । नहि भेटै छै आ पेड़ सब देखैके छै तऽ अहाँ गाममे। जाउ। आ तखन अहाँके गाछी में दू चार दस। जे पेड़ छै ओ। ताकू त कथस हँ। आब इम्हर के कतहु दिखै छै।
कतहु ने कतहु ने तब एते परेशानी लोक के छै। बीमारी ऑक्सीजन के लोक के कमी छै लोकके बीमारी एतना परेशानी लोक के गांव घर मे लाइटो नहि रहत ने। त अहाँ कतौ बैठ त एक घंटा दू घंटा यहा समय गुजारि देबै कोई पेड़ के नीचे लेकिन। ते त इ सब चीज नै आदमीे लोकके कहीं भी
आ देखबै बहिन आ ओत के खान पियन भी कत त ओत कबो मड़ुआ के रोटी बनबै छै कत त आटा के चाउर के। ी बनबै छै कतौ ई मतलब तरह तरह के ओ सब व्यञंजन बना क खाइ छै।
खुद्दीके रोटी खेलियै ह ने। चावल, खुद्दी के रोटी उसना चावल के बहिन जान एते नीक हय छै एते स्वादिष्ट ओकरा धोय के सुखा के उला दे छै। छै। हम ओकरा पिसाके बनैयो बहिन एते स्वादिष्ट तब मक ए आनो तरकारी नहि खेबे ने त कोनो बात त यहां आर अचार प्याज निमक आर डाल के उ मे बना लिअ।
ए बहिन ओकर जे दलपुड़ी लागै छै बाप रे हम नहि बिसरै छियै ओकर स्वाद। एहन सुन्दर, हां एहन सुन्दर ओकर स्वाद एहन सुन्दर कि बहुत सुन्दर, ऐ एकदम हल्लुक। एकदम खाय छियै आ मुँह मे एकदम तुरंते घुल जाइ छै।
कुछों नेने छियै। एतेक हलुक ओकर उ चावल के पूरी, दल पूरी जे फुइट दय के
हां हां हां, बड स्वादिष्ट, हमरा त नै आबै छै। बहिन बनबै लेल से हम किया एक मतलब कि करू।
नहि ओ जानै छै एना आटा छै ने गरम पानि खदक रहल ये ओ ओ में पानी मतलब जेना एक गिलास छै ने जेना एक किलो लागत, एक गिलास पानी में द दियौ। खदकै ल। लोहिया मे कराही मे, ओहिमे आटा गिरा दिअ आ ओ छोलनी से जेना हलुआ के नै चलबै छियै त हलुआ त कनिटा इ भए जाइ छै। गीला रहे छै ने ओकर ठेले अपना ओना मे मिला दियौ। आ नीचा मे उतार के ओकरा सेएन लियौ। आ सेएन के उहाए जना दल दाए ई रो आटा वला नै भरे छिया, फुट बन ओनय दाल के बनेने के छांक लिया, छै ते उ बेसी मेहनत नै छै, लेकिन जे करे छै ने ओकरा ले ओते नै बुझबे छै आ लोक उम्म पहिने-पहिने लोक सोचे छै ने ते अभुह लागल, लागल भारी।
हाँ हम कबो अ हाँ आ हम क बो नै बनैले छीयै आटा के रोटी।
आटा पीसा के नै-नै बना लेबै, बना लेबै। बहुत असान हय छै, कोनो भारी नै छै, हमर माँ रहथिन ने, हमर सास रहथिन तऽ आबै रहथिन ने ते बेटा बड पसन्द रहै। कहतिये मां गे बना नै चावल के पूरी तऽ मां तुरत वाह अधो घंटा नै लागे खीर, पूरी आ आ उ आलु सुवाबिन जना अभित सब मे हय। आलू सोवाबीन भेलै या ते अभी आलू अथी के पटलके सब अथी दाए के एते सुन्दर से बना देती हय, आब बेचारी रहबे ने काएल। हम जानै छी तहिया से मां जे अथी भाए गेलै तहिया से हम कहियौ ने मतलब बनेलियै हय ना।
ए केकरो-केकरो हाथ के आ स्वादो होय छै।
आ हमर सास जे बड़ी बना देतीहे, खेतिहे ने आय तक ने एहन लोक कहे छै ने लोक बहुत त आदमी के लोक कहलक आय तक एहन बड़ी नै खेली आ ई बड़ी एगो बड़ी आ उ सोस सौ ग दू-दु सौ ग्राम के एत्ते-एत्ते टा के बड़ी। गे मां हुनका हाथ त केना एतेटा के सम्हरेण छै बड़ी।
आ हाँ हम सबके नै भी सम्हरे छै, हम सब ते छोट-छोट बनबै छियै आ ओकरे हाँ पानी मे हम अ खसा देलियै तऽ उ फूलके कनिक आब बड़ भाए जाय छै। आ तखन फिर बड़ी मे देलौ ते ए कढ़ी मे दे देलौ। तऽ उ फूल के और बड़-बड़ हो जाय
आ बड़-बड़ रहै छै, नै मां आर के ते एगो बड़ी दाए देबै एक माटी मे रस देबै । अगर ब एग बढ़ त ब । भर जेतै । माँखन आ एक रती एनााके छुटी है बड़ी त। भर के जतिये, हम कहलिये मामा केना बनबे छथिन जे आ कलछुल से उ नै भटक भड़क किया हस भड़ेक जेथिन, बड़ नीक बनबै रहथिन। खाना आर बहुत स्वादिष्ट बहुत।
अच्छा बहिन अच्छा सखी -एकटा कहियौ तऽ। अहाँके कार्यके काज भेटल यऽ ।
हँ भेटल तनन बहिन लेकिन हँ। करै छियै । करै ल बट हँ ब। सुन्दर काज छै बहिन इएह ने पैसा कोइ नहि ने रखै छै बहिन दए दै छै ने ।
आ हँ- हँ -दऽ दै छी। कि एकोटा -अहाँके। पाइयो नहि रखत आ पैसा जे रहै छै ने पैसा। रुपैआ तऽ छोे दियौ रुपआ तऽ देबे करत अहाँके जे पाइयो रहैत छै। छै ओ- अहाँके पैसो दे देत।
हू बड नीक काज छी ठीके कहल। हम जूड़लो ह हमरा होने नई जुड़लों हैं। जुड़लो है ने । हँ एनी। जुड़ लइ न ।
नहि बहिन काज करबै से एकर ने पैसा नहि राखे छै बड ।
नहि बुझियौ अखने देखियौ हमरा यहाँके दुखो सुख गप। भा गेलै । आ एना क रोजमर्रा के गप छ ई तऽ अपनार घरेलू गप। सिय कोनो एहन गपो नहि तब आ गपो भए गेले आ। बहिन द दुगो पैसो भए ।